हलो।
हलो। हा, हा लैभंती हाणे ॻाल्हायूं पिया न असां पाण में? हा, हा, हा हरिओम। अच्छा, अच्छा ॻाल्हाए सघंदा आहियूं इअं वरी? हा, हा।
हा, हा, हा, ॿियो, दिल दिल्ली मां ता ॻाल्हायो न दिल्ली मों ही?
हा, हा दिल्लीअ मां, दिल्लीअ मां थी ॻाल्हायां न।
हा, पाण हाणे ॻाल्हायोसे।
हा, हा हाणे ई ॻाल्हायोसे, उहोई मूंखे ख़बर न हुयो सैकेंड टाइम बि करे सघिबो आ सेम माण्हूअ
न, न करे सघंदा आहियूं, करे सघंदा आहियूं। हा छोकी हिन में टाइम, टाइम फि क्स आ न बारहां मिंट।
अच्छा
हा त वापसि वीअर ॻाल्हाए सघदा आहियो।
त कॉल त पाणे ई, कटिजी थो वञे
हा हिननि सेटिंग कर रखी आ न ॿारहं मिंटन जी। त हा, हुन खों पो, वापसि री ड्रायल कर सगदा आहियो तो, काउंट ई थींदा, हो भी? हा, हा।
पहिरियों दफ़ो आ, ख़बर पए कान थी कुछ।
हा मां बि पहिरों दफ़ो ई आहियां न वरी तव्हां त वधीक स्कोर करे छॾो, कम से कम ॿारहां कॉल त कई अथव, मां त हिकु बि कॉल न कई आ।
हा, तव्हांजो वरी अलाए छो नथो लॻे? तव्हांजो वरी ख़ाली ॿुधण ॿुधण जो, सिस्टम हूंदो ख़ाली। मतिलबु रिसीव करण जो हूंदो, कॉल करण जो न हूंदो या त।
कॉल, न कई आ अनातई।
मूंखे कई, कई बि अथऊं कॉल? मां रिसीव बि कया आहिनि कॉल ॿ, ट्रे। ऐं मां पाण बि चङा कया आहिनि। हा, हा, हा मुंहिंजे कॉलिंग जो सिस्टम आहे चालू, त वरी पो मां पंहिंजे कॉलिंग जो सिस्टम वधीक ॾिसंदमि न, ऐं रिसीव बि कया आहिनि। मतलब मां लिखां थी न कोई फ्री है, त साम्हूं वारो लिखे तो भाई मैं कॉल करता हूं, त मां पो लिखान थी हा, ठीक हे। पो मां हुननि जो रिसीव बि थी कयां पई, हा, हा।
हा, बढ़िया, बढ़िया आहे।
ठीकु आ न कुझु, मां कंदमि कुझु साम्हूं वारा कंदा, ईअं ई हिक ॿिए खे
हा।
हा, सपोर्ट करे हलंदासे त थींदो न? हा, हा।
पर दिल्ली में, दिल्ली में ई रहंदाओ शुरू सां ई?
शुरू खां न, मतिलबु शादी करे हिते आहियूं न दिल्ली में पहिरियों महाराष्ट्र में रहंदासी न कल्याण में।
न, मन हिक लगे सेटल आहियो।
हा, हा, हा, हा
हा, दिल्ली में तांहजो ट्रेफिक ॾाढो अथव दिल्ली में
हा पॉल्युशन आ, ट्रैफिक आ, जाम तकलीफ़ूं आहिनि दिल्लीअ में बि, हा, हा पर मेिरई हाणे मर्दनि जा धंधा हिते सेट अनि त पो छा कजे
हा, दिल्ली में शॉपिंग करउ त कपड़ा वग़ैरह काथो सुठा मिलदा आहिन?
बज़ारू हिन जाम हिते।
न केड़ी बजार आ?
मां हाणे मुंजो घोट अचे थो हुनख खां पुछी ॿुधाईंदीमांव असां प्रोपर एग्जैक्ट दिल्लीअ में न आयूं, असां दिल्लीअ जे पासे में ही हिकड़ो शेहर आ, अलीगढ़ उते आयूं। हा, त पर असांखे दिल्ली पासे में पवंदी आ।
हे चांदनी चोक आ न दिल्ली में।
हा हा हा।
चांदनी चौक में गुरुद्वारों आ हुते अ हुते माण्हू चइंदा आहिन हुते सुठो मिलदो आ।
हा, मुंजो घोट, ख़रीदारी सॼी करण ई हुतां वेंदो आ। दुकान जी सॼी ख़रीदारी करण उतां ई वेंदो आ मुंजो घोट।
अच्छा अच्छा उहो ही। पो ताहांजे घर जे पासे में सम्झा सिंधी मोहल्ले में रहंदा आयो ताहां?
न बि कास्ट बि रहंदी आ न।
अच्छा अचछा।
असां सभ सिंधी रहंदा आयूं कॉलोनी में ईअं न असांजी बि कास्ट बि आहिन चङी बि
हा हा हा दिल्ली त डाडो वडो आ डाडो वडो आ अलीगढ़ बि वड़ो आ।
हा यूपी यूपी में पहंदो आ न अलीगढ़।
हा यूपी में
वंदा आहिन न, त हिते अदर कास्ट बि घणी तव सिंधी पाण घट ता।
अच्छा अच्छा हा पो ताहांखे हिते मतलब ताहां हुते चं चेटी चंड वग़ैरह कंदा आयो धूम धाम सां?
हा हा हा हाणे चालीहो चालू तव न, हाणे चालीहो चालू आ।
सोरा तारीख़ सां चालू आ।
हा हा हा।
हा, पासे में तव मंदर? मां त गुरुद्वारे बि वेंदी आयां, झूलेलाल मंदिर बि वेंदी आयां।
अच्छा अच्छा असांजे हिते सतनाम साखीअ जो दरबार तव सतनाम साखीअ जी, हा हा उते बि जाम ॿारन खे सभनीन खे प्रोत्साहन कंदा आहिन सिंधी ॻाल्हायो, सिंधी भॼन ॻायो सिंधी भॼन ॿुधो, हा हा। ॾाढी हिते बि ॾाढी उ कंदा आहिन वाधारो कंदा आहिन भई सिंधी अॻयां वधन हा।
सफ़ा बंद थी वई आहे न न अॼकल ॿार पढ़न ता इंग्लिश मीडियम में त पेरेंट्स खुद थिंदा आहिन की बस इंग्लिश में ता ॻाल्हिन मुंजा बार, पर हे नथा सोचन की असांजेग सिंधी ॿोली सफ़ा ख़तम थी वई आ।
हा, सही ॻाल आ।
हा, त सिंधी में बि थोड़ो घणो ॻाल्हाइण खपे ॿारन सां। हा, छोकी अॼकल जा ॿार सिंधी सम्झन ई नथा।
असां बचपन में ई ॿारन खे हिंदी ता ॻाल्हायूं त उहो हिंदी ता पकड़े हलन, उ सिंधी सिखी ही नथा सघन प्या।
बि इंगलिश मडियम में त पढ़ा हूंदा हे सिंधी त मी कोन ॿारन जी अथन ई न टच में।
अॻे जॾहिं असां स्कूल में पढ़ंदा हुआसीं न पो असांखे ऑप्शन हूंदो हुयो असां सेवंथ स्टैंड में वियासीं सते में वियासीं पोइ ऑपशन हदो हुयोया सिंधी खणो या मराठी खणो।
हा
पो असां सिंधी। सिंधी हुआसीं त असां सिंधी खईंसीं देवनागरी सिंधी अरबी सिंधी न। देवनागरी वारी देवनागरी वारी सिंधी हिंदीअ वांगुरु ई अख़र हूंदा तव। शब्द थोडा सिंधी न हुजनि पोइ असां उहा खईसीं हा। पर हाणे थोडी टाइम खां धीरे धीरे उहा देवनागरी सिंधी बि गुम करे। मराठी कम्पल्सरी करें सॼी तव छो जो महाराष्ट्र में मराठी कम्प कंपलसरी आह हा तवां हाणे मराठी कंपलसरी करे छॾी। हितं त अॻे वरी बि सिंधी भाषा हूंदी हुई देवनागरी हुजे या अर्बी हुजे। वरी बि माना अहमियत। तॾीदा हुआ हाणे सिंधी सिंधी हिकदम गुम करे छॾि अऊं स्कूल बि गुम करे छॾिया तव। छॾ तऊ हा अॻे स्कूल हूंदा न? सिंधी स्कूल हूंदा हुआ पोइ छा हूंदो हुयो फोर्थ स्टैंडर्ड ताईं सिंधी ॿार पढ़ंदा हुया। पंहिंजी अरबी लैंग्वेज में ऐं पोइ फिफ्थ खां पोइ वरी इंग्लिश चालू थी वेंदो हुयो।
हा हा हा।
त हाणे वरी उहो सभ गुम करे छॾियो। मिडई डिमांड हाणे इंगलिश। घणी आ न। छा कहिंजे।
तव्हां सिंधी साहित्य आहियो कहिड़ा जेकम मादी आहियो छा आहियो तव्हां।
असां उह आहियूं ॻोठाणा ॻोठाणा।
अच्छा ॻोठाणा। आहियो तव्हां अच्छा, हा बढ़िया, बढ़िया।
अच्छा तव्हां, तव्हां केर आहियो।
असां साहिती जां आहियूं।
अच्छा। अच्छा साहिती थी आहियो हा अच्छा अच्छा मुहिंजी ससु। तुंहिंजो नाल़ो हूंदो हुयो लाजवंती। जाम टाइम खां पोइ लाजवंती। नालो खयों आ मा अ गुज़ारे वयी चञीं टाइम खा नुअं भी ससु। तुन्जो नालो थोडी खणबो हो पर कोई पुछंदो कंदो हो त ॿुधाइबो हो भई हा लाजवंत। वरी अॼु वरी तव्हांखे। पहिरियों कॉल बि कयम त लाजवंती ईअं लिखिजी आयो त याद पई अचे मूंखे।
अच्छा, अच्छा, वाह। सौरो अथव तव्हांखे। सौरो अथव।
न ससु सौरो कानन खे।
ए निरायण विरायण अथव?
न निरायण कानन के ऐं मुहिंजो घोटु ऐं पाण में ॿ भावउर ॿिया टे् भावउर आहिन टोटल पाण में।
अच्छा, अच्छा, ॾेराणी सहण नींदव त ॾेराणी।
ॾेराणी मथा मथे वारे फलोर ते रहंदी आहे मां हेठे रहंदी आहिंया ग्राउंड। उते उहा मथे रहंदी आहे हा ऐं हिकड़ी ॾेराणी आगरे में रहंदी आहे।
अच्छा, अच्छा। अच्छा।
हा टे् ॾेराणियूं आहियूं पाण में इ पाण में टे् भावउर आहिनि ऐं असां। पाण में टे् भेनर आहियूं मूखे भाउ काने हिननि जी भेण काने।
अच्छा ॾिसो भॻवान भी कीअं मिलाईंदो आहे न। सही आ हा, हा, हा वई तव्हांखे वरी पुट्र बि न जायो तव न।
वरी मूंखे पुट काने त मुहिंजी ॿिनी धीअरुन खे पुट आहिन, हिक हिक, हिक पुट आ ॿिनी धीउरून खे वॾी धीअ खे हिक धीअ अंऊ हिक पुट आ अंऊ नंढी धीय खे हिक पुट आ पो मां चवंदी आ हले
हा, न, न बल्कि तव्हां मूंखे तव्हां बल्की सुठा आहियो जो धीअ थव, धीअर केॾी सुठियूं हूंदी आहिनि। शादी खों पो बि लेखंदी आहिनि मां
जाम-जाम हा, न पर पो तॾी बि ईअं थोडी कमी त महसूस थींदी हुई न। शूरु-शुरु अ में पुट काने, पुट काने पो वरी छा थींदो आ न, थोडो टाइम ईअं माण्हू नाराज़ हूंदो आहे, पंहिंजे ईश्वर खां, पंहिंजे जेके परमात्मा खां, थोडो हुव हलंदी वेंदी आ भई त पुटु न ॾिनई, भा बि न ॾिनई, वरी पुटु बि न ॾिनई। ईअं छो कयी, ईअं छो कयी, हल ठिकु। त ईअं कंदे, कंदे वरी धीअरुनि खे पुटु ॼाओ, हुनखे ॼाओ, हुनखे ॼाओ। पो वरी मां जी हाणे मां बिल्कुलु तोसां नाराज़ न आहियां, मां जाम ख़ुशि आहियां, मुंहिंजी धीअरून खे ॾिनई मुंहिंजी लॼ रख ॿियो छा, न त, त छा थींदो तव न, पो जीअं हाणे मुंहिंजी मम्मीअ खे बि न ट्रे धीअर आहिनि, मना असां पाण में ट्रे भेनर आहियूं समुझव त पो वरी मूंखे की ॿ धीअर जायूं, त पो मुंहिंजी ससु ईंअं चवंदी हुई, माणस खे बि ट्रे धीअर हुयूं हिन खे बि ॿ धीअर आहिनि। ईंअ पो ससूं ससूं त इएं कंहिं महलि टोंक बाॼी बि कंदियूं आहिनि न
न पहले जी ससूं इलाही मेणा ॾींदीयूं हुयूं अॼु
हा हाणे जी त सोचनि थियूं, अखर ॻाल्हाईंदे सोच चंदियु हाणे त हिंअ हिसाब थी वयो आ हाणे त छोकिरियूं आहिनि उहे बि ससूं ठही वयन हाणे हियं हिसाब थी वियो आ। त अॻे इएं मना मुंहिजि ससु त चवंदी हुई न, पो जाम दिलि ॾुखंदो हुयो। ॾाढो रोअण ईंदो हुयो, अॻे नंढी हूंदी हुयमि, भा न हूंदो हुयो पो रक्षाबंधन ते, छोकिरिनि खे पंहिंजे भाउरनि खे ॿधंदे राखी ॾिसां त सौट-वोट त हूंदा हुया, सौट मारोट इहे त अॻियां हथ वधाईंदा हुया बध-बध करे पर हिकु ॾाढो ॾुख हूंदो हुयो भई अञां मूंखे सॻो भा ई कान्हे। पो जाम रोइ कीअं जाम मना ऐ ईश्वर खे पुकारींदी हुयमि, मूंखे बार न ॾिनो तई वरी जॾीं वरी ॿी धीअ ॼाई तॾी बि ॾाढो दुखु थियो हो भई, अई हिकु धीअ ॾई वरी ॿी बि धीअ ॾिनी ईअं छो कय? आखिर ईअं छो कय? वरी थोडो टाइम ईअं ई गुसो हलियो, हुन ईश्वर सां परमात्मा सां थोडो गुसो हलंदो ई हुयो पो वरी जॾी ॿीनि धीरुनि खे पुट ॼावा, पो मां चयम हथु जोड़े खे चयोमास बस हाणे मां तोसां नाराज़ न आहियां, मां ख़ुशि आहियां, मुंहिंजे ॿारनि खे ॾिनई न। हा
पो ॾेराणीनि खे घणा ॿार तव, तांजी ॾेराणीनि खे घणा ॿार?
मुंहिंजी जेकी ॾेराणी मथे रहंदी आ, हुनखे धीअ पुटु आ। ऐं जेक की आगरा में रहंदी आ, हुनखे हिकु पुट ऐं ॿ धीअर आहिनि इएं, आ त हिनन ॿिनि खे पुट आयन।
हा-हा! कोई ॻाल त न, अॼकल धीअर ॿि पुटन वांगुर आयन ॿयो छा। हा बढिया।
बस हाणे हुनखे हथ जोड़े करे हमेशा वेनती कंदी आ उअ ख़ुश पैंजे, घट में घट हुनन खे ससुन जा मेणा त न ॿुधणा पया। जे की असां ॿुधासीं। उनन खे उनन खां बचाए, ॿार ॾुख न ॾिसन।
हा सई त न अॼकल ससू नूहं में मेणा न न अॼकल्ह आ।
न अॼकल ई नथी ॾियन पर ठीक आ वरी ॿि पाण खे ई भउ थी। थींदो आ भई अजायो ॿुधणो न पवेन।
जेको पांजो टाइम हुयो न ॾिसो पाण पैजे सस सां ॾकंदा हुआसीं। ह न हाणे-हाणे पाण खे नुहन सां ॿो ॾकणो पवंदो।
हाणे त ईंय अब। साह वाह सही ॻाल ता चओ तां बिल्कुलु-बिल्कुल हाणे हा बस हाणे नुअर अचन थियूं नूंअर थोरी थ थी हुजन उहे ससूं ठई वेअन। हा
चया न ईअं ज़िन्दगी ॾके-ॾके निकरी वेंदी।
बिल्कुल-बिल्कुल
छा चऊ
छा कजे बाबा उहो ई हा ॿयो तांजो पुट छा करे? कैड़ो कम करे?
बिज़नेस तस बिज़नेस में पांॼो पर्सनल बिज़नेस तस।
छाॼो बिज़नेस तस?
हे मायनसन ॼो।
कैंजो?
माइंसन जो माइंस हूंदी आ न जेका।
हा।
उओ तस।
माइनस
हा।
अच्छा!
पत्थर ॼे खान न हूंदी आयन जेका मार बल वगैरह हूंदा आयन हे बिज़नेस आ असांजो।
अच्छा-अच्छा उहो बिज़नेस तव हा-हा-हा त उहो माना तांजो अॻलो बिज़नेस हूंदो न तांॼे घोट जो, सहुरे जो?
न-न मुंॼो सौरो त मुंजे त टेेलर होयो मुंजो सौरो त।
अच्छा-अच्छा!
हा, मुंजे घोट जॉब ओयन। पर अॼकल ॼा ॿार जॉब करे नथाचंदा बिज़नेस करदम। हा बिज़नेस तो करे हा।
हा-हा-हा त मना हुन पैंजे दम ते शुरू कयो आ, ईअं?
हा-हा-हा।
हा-हा सुठी ॻाल आ, सुठी ॻाल आ अॼकल ॾिसो बिज़नेस बिज़नेस ॿि खोलने ॾाढी ॾुखी ॻाल थी पई तव उनखे खोले वरी उनखे सेट गण्हो करणु टाइम थो लॻेव ॾाढो? हा।
हालु वधीक कीवा आहे न, त अॼकल्ह हर कोई माण्हू ऑनलाइन था वठनि।
हा, हा, इहा बि ॻाल्हि सी अथव ऑनलाइन जे करे बि माण्हुनि जा बि